हेलो।
की हा छी?
ठीक छी।
ठीक छी, जय मिथिला। जय मिथिला।
हँ। नऽ खाना- पीना आब हेतै। आंय बनि तऽ गेल, आब- खाना पीना आब हँ ले
लेटे से खैय छी, अच्छा नीक।
हँ -हँ लेटेसे खाय छी।
अपने के गाँंव चोउड़ी भेल?
हँ गाम चौउड़ी भेल, जिला मधुबनी भेल।
अच्छा -अच्छा। हमसब हमर सबके गाम जिला मधुबनी भेल।
अच्छा तहन तऽ बगले मे छै।
हँ- हँ ठीक छी अहाँ?
हँ ठीक छी, हँ ठीक छी।
शादी भऽ
हँ- हँ- हँ शादी भऽ गेल।
बौआ अइ की नै?
हँ अइ बौआ।
कैटा?
आर अ दू टा बौआ अइ।
की सब बनैलियै खाना?
खाना बनेलियै ह आलू परोड़के सब्जी, आलू परोड़के सब्जी। जी आओर रोटी, हँ इएह बनेलियै ह।
भोज भात हो या कि नहि गाँवमें? हँ -हँ। आमओ हेबे करतै की?
हँ आमो छै ऊपरसँ, छै एखन आम।
हँ आब तऽ लास्ट जाइ छै।
आब लास्ट छै, हँ एखन तक छै आम।
हूं, अहाँके आवाज बड़ नीक अय। हूँ।
हँ।
भोज भात होइया ने? हमर सबके गाँव मे नहि होइ छै।
किया।
कोइ मरिते नै छै बुढ़ पूरान।
आ चलू। मूड़न उपनयनके होइत हेतै ने? ओहि सबभमें।
अऽ। हँ हमरो सभके होइ छै भोज- भात, सभ चीजके हैत बरखियो होइत छै। छै किनको तऽ ताहूमे पूरा गाँवके भोज हैत।
अ अह सब गव
नहि पारसँ अबै छै। ओ अपना टोलमे हैत तैयो, आ दोसर टोलमे होइ छै
तैयो पारसे अबै छै, औरत के हँ
हमरो सबके रे
हँ हमरो सबके खाए लए नहि जाइ-जाइ छियै, पारसे अबै छै।
हलो